हा वाहेगुरु, जय झूलेलाल, छा था कयो? कल्ह उहो ई मां सुबुह जो चवां पई कॉल आयो आयो त मांजो वरी क्या के इनकमिंग ॾाढी थी वई आहे त कया न आहिनि मां हिकु बि, हिन लाइ मां चयो मां कयाव
हा हा ठीकु आहे न, कोई ॻाल काने ब्यो
काथां जा आयो तां?
मां भुसावल जी, तव्हां?
ओ भुसावाल, मां अहमदाबाद जी
अहमदाबाद अच्छा अच्छा
हा भुसावाल बि चरे बढिया बढ़िया। भुसावल बि सुठी सिटी आ।
बढ़िया आहे, अथव कोई भुसावल में
न असांखे हेॾे शहरनि में, जेके बि मूं वटि कॉल आया आहिनि त हेॾे, जीअं खंडवा आहे बतनेर, आगरा आहे त हेॾे हेॾे असांयो कोई कान्हे।
अच्छा अच्छा
जे तहांजो बि भुसावल अथव, होॾे बि असांयो कोई काने। हा पर, एम पी महाराष्ट्र हेॾे ई आनि असांजा रिलेटिव्स।
हे महाराष्ट्र ई थियव न, पो भुसावल?
अच्छा महाराष्ट्र आ, असांया नागपुर पासे आहिनि पैका आहिनि।
अच्छा
हा, बाक़ी भुसावल महाराष्ट्र आ, अच्छा भले
ॿियो केरु केरु थव घर में
घर में ॿार आहिनि मुंहिंजा ॿ छोकिरा ईअं त वॾी फै़मिली आहे ॾाढी, पर हित भई काका, बाबा ई सभु साथ में रहंदा आहिनि।
अच्छा, ॿ छोकिरा थव?
हा हा छोकरा आइनि ॿ, अच्छा अच्छा वाधाई थव।
न मुंहिंजा नंढा आइनि, हिकु सतें में आ
अच्छा एॾा नंढा थव
हिकु ॾहों पढ़ी हाणे पास थियो आ
अच्छा हम्म मंजो त हिकु टेवीह जो आ ऐं हिकु वीहे जो आ
अच्छा अच्छा हा, ता नागपुर जा आह्यो?
मां, पेका मुंजा नागपुर जा इन।
हा, नागपुर में मुंजी बूआ रहंदी आ, जेरी फटका
जैरी फटका में त मूंजी बि, आहिनि न पेका।
अच्छा, मुंजी बूआ भी ज़ेरी फटका में रहंदी आ।
अच्छा हां, छा नालो तन?
मुंजो
त दादी दरबार जे अॻियां ई आ हि
हा, ॾाढा़ वॾा आहिन शहर भई ना
हा हा, असांजे त उते दादीअ दर परें पासे में ईं आ।
हा हा
हूं, टंबाक़ी त वकील दादा
त बूआ जी धीअ, मानसी वनजानी।
अच्छा अच्छा खैर नागपुर ॾाढो वॾो श -हर आ, ईंए एरिया त वरी उव बि वॾा वॾा एन एरिया बि, ईंय न कि नंढा अहिनि।
चकर वियायूं पर मतलब तो पतो न पईंदो आ, एरिआऊं वेरिआऊं जो, कीअं ॿुधायूं केखे, ख़बर न पईंदी आ।
सहीॻाल् आ। असां जिते वञूं न, घटि वञूं त उते त एरिया, असां थोड़ी ॿुधाए सघंदास न। पांजेई शहर जी ख़बर हुजे, उहाई वॾी ॻाल्हि आ।
असां मुंजे बुआ जे शोक छोकरे जी शादीअ ते वई हम मईअ में, त हुते तंहि महल वयासीं असां। रात जो लथासीं, त सम्झ में न आयो। वरी बूआ जो हसबैंड गुज़ारे वियो, पुफड़ त तेॾी महिल बि वयासीं। त पो वठण आया हुया, मतलब ईअं असां अकेलयूं वयासीं। त वठण लइ चयोसीं, अचण लाइ, त न अचबो न ईंअं, गुज़ारे वेंदो आ कोई, त वठण, त असां असां रस्ता ई भुलजी पया वञूं, असां चयोसीं भई असांखे अचो वठण, असां छा कयूं।
न वठण वञबो आ, न छॾण वञबो आ।
पो असां रस्ता भुलजी पिया वञू न, अकेलयू ॿई भेनरु वियासीं ट्रई, हिक सौट्र हली, असां ॿ भेनरु। त चऊंस पया, नं हाणे असां अकेलयूं किथे ॻोल्हींदास, त असांखे अचो भई छा कंदास असां।
न त एड्रेस हुजे त माण्हू ऐप मेंई, खैर तां भेनरु आहियो त ठीक आ।
ॻोले विया भई, सम्झ में ई न आयो ॻोले ॻोले भई।
लोकेशन विझी छॾबी आ न, पो वरी माण्हू उन्हींअं हिसाब सां
पियासीं, अरे ॾिसो, हाणे नागपुर में मुंजी बुआ जी धीअ जो शादी कयल हुई वरधा में त हाणे उनखे पंहिंजे पेकन जो घर बि ॾिसो विसरी वई हिक चक्कर, असां शादी ते वियासीं असांखे रात जो वठी हली त आटो वारे सां बहस थी वयस तूं गलत वठी आयो अहीं, ऐं सॼो घंटो घुमायई पूरो असांखे
रात जे टैम ते, ऊअई टेंशन थींदी आ।
हा, त असां पाण चिल्लायूंस प्या बूआ जी धी खे, तुंजा पेका थी करे तूं असांखे हीअं घुमाए छॾयो थी।
ह ह ह
चए न आटो वारे घुमाए छॾी, ऑटो वारी गलती भई कॾहि
अच्छा हा उहो त ईअं ई थींदो न भई माण्हू
तवांजा
हिते त ॿाहिरि आहे ऐं, हिते पढ़ंदो वञे
अच्छा।
हम ॿियो? हाणे उहो ई सोचां पई नास्तो छा ठाहियां? रोज़ जो नाश्ते जो असांजो ॾाढो गड़बड़ आहे। ह
मुंहिंजे घर त अ माण्हू सिर्फ़ु चारि तॾहिं बि चारि पंज नाश्ता अलॻि अलॻि थींदा अथव।
उहो ई त चव थी ॾाढो ई लफ़ड़ो सिंधिय में सई में। अदर कास्ट में- खाई रोटी बाजीी खाई वेही रहंदा आहिनि। असां सिंधी आहियूं छप्पन भोग वेटा ठहींदा।
तंहिंखां पोइ बि हा, तंहिंखां पोइ बि केरु केरु आहे ॿारनि खे हे न खपे, होहो न खपे।
हीअं क्या हे मम्मी कुझु आज अच्छा बना लो, अरे अच्छा कयो होता है? ॿाहिर मुंहिंजो थोो ॿाहिरो न खाईंदो आहे।
ठाहेजियो सुठो ठाहेजॾियो।
हा ॿाहिरो न खाईंदा मुंहिंजो छोकिरो भले घर में जो बि खाइनि ॿाहिरि न। ॿारु अॼुकल्ह सुठा न आहिनि।
हा सिंधियुनि जा कढ़ी चांवर मशहूरु।
अरे हा सिंधियुनि जो त उहो माण्हू न हूंदो जेको न खाए कढ़ी चांवर।
ह कंहिंखे बि अहिड़ो कोई माण्हू न वणंदा आहिनि चवंदो।
आउ भुॻा चांवर आलू मज़ो अची वेंदो आहे हा मस्तु आहे। जीह।
ह ॿियो कोकी, कोकी बस्सर वारी।
बस्सर वारी कोकी ॾहीअ सां। गलाए गलाए- त इहा आहे सम्झ में अची वेंदो नाश्ते में छा ढ़ायू। रोज़ असां फ़ोननि ते ॻाल्हायूं ताकी- सभिनि खां पुछनिा अॼु तव्हां नाश्ता छा ठाहियो पोइ आइडिया थींदी आहे इई हा अॼु मां बि इहो ई थी- ठाए थी सघां।
इहो सोचणो नथो पए न।
हा मां नंढो बब्बू खे स्कूल छॾे आयमि।
हा।
तव्हां काय बजे उथंदा आहियो?
मा चाई साड़ी चई उथी वेंदी आया।
चढी दप छट
अमृत वेलो।
हुनन खां पोइ सम्हो न?
न न, सुम्हण त पोइ वरी- साढा छह घर ईंदे ई थी वेंदा हुन खां पोइ मंदिर वेंदी आहियां शिव मंदिदर वग़ैरह। त इहे सभु नितनेम अधु कलाकु मूंखे हिनमें लॻंदो आहे। हुनन खां पोइ बस घर अचो त घर जो बि त वरी नितने मुने- उहो कयो, वरी नश्तोवरी माययूं अचनि उन्हनि खे ॾिसो।
पोइ ता मंझन जो सुमो?
न मां ईअं स्पेशली सुम्हणु न वेंदी आहियां आई त आई जीअं टीवी ॾिसंदे अची वयीअची व ई। फ़ोन ते भेण सां ॻाल्हाईंदे अची वेई, निंड ते अची वई। उह सम्झी वेंदी आह, सुमंदी न आय हुव।
पो राति जो सुमो सिधो?
हा, झबकी वा चिड़ीअ वारो जूठो कंदी अयां बसि।
त राति जो जल्दी सुमंदा ऊंदौं न पो?
हा यारें साढे यारें
हा ह
हा कल्हि त पाण घणो थीयो! साढा ॿारहं थी विया सुमण तांई।
पो वरी पुॼेव साढे चईं बजे उथणु?
निंड्र हिकु पूरी थी विंदी आह, न पो टेंंशन न खणंदी आह। केंखे-केंखे गहरी निंड ईंदी आह न। कंहिंखे वरी, गहरी न ईंदी आ भले पलटा-पलटी कंदा रहंदा अहिनि वेठा। भली ॾह कलाकु सु्मन तो बि निंड न ईंदी आह। त अंस पूरी थींदी आ त, मूंखे चिंता न थींदी।
जीअं त हा मां ॾींहं जो बि ॿ कलाकु विञायें लेटा, पर फ़ोन ते ॻाल्हायां सुमा न निंड न अचे
ह
अंई राति जो बि पो हिकु ॾेढ थी वञे! वई मन फ़ोन ॾिसां कुझ कै मल ॻाल्हायां कैसां को हिंअ
पो राति जो फ़ोंनूं ता ॾिंसऊ न! उहो सही न त हुन सां निंड उॾामी ती वञे
अच्छा, न पो वरी
त ॾिसूं, हुन हिसाब सां हो छा हो माइंड सेट थो थी वंञे के भई हलो हलाए -हलाए हलायो -हलायो। हिकु खां पो हिकु! एड़ा रील ईंदा आहिनि कि तां, उहो बि ॾिसण त मजबूर थी वेंदा आहियो। त इन करे छा टाइमिंग जो पतो ई नथो पए, राति जो त मोबाइल खणजे ई न सुमण मल। बिल्कुल जेंखे सुमणो आ निंड खपे
हा, सुबुह जो साढे छए बजे उथंदी आहियां। हाण बबू खे स्कूल बि मो छॾे आई मासि मां हुनखे हुन खां पो गरम पाणी कंदी आहियां ढुक पितो। हुनखे छॾे आयम खीर ढुक पियारे छोकरे खे गाॾी़ कढी करे। अॼु ॿायर विया आहिन उहो मां हे छॾे ईंदाथसि! अॼु बैंगलोर विया आहिनि मिंजा हसबैंड। त पो मां छॾे अई मासि।
पो मां हाणे हिन ॾिस, न त पो हाणे, हींअर
न चाय पियंदा आहियो सुबुह जी?
चाय पिअंदी आहियां न, सुबुह जो ॿ दफ़ा अऊ राति शाम‌ जो हिकु दफ़ो।
अच्छा, असां सुबुह-सुबुह त जूस पियंदा आहियूं एलोवेरा, आंला जो। थोरो वॉक करे तां अची करे गुरुदुवारे मां, पो वॉक करणु सिधो लेडीसु ॿइ हली वेंदी आहिन। उतांई निकिरी ओर हली वेंदा आहियूं। पो थोङो वॉक करे जेको आहे हु
पुुॼसि, असां खां त कुछ पुॼेई नथो पयो भई।
आंवला, एलोवेरा जा जूस पी बढ़िया, पो चाय पी ऐ चाय त! छुटी पो नाश्ते खां पो लॻंदी आ थोड़ी त पीअंदा आहियूं, न त सिधो शाम जी।
एलोवेरा जूस यो एलोवेरा। मतिलबु जूस वतो तव कि न क
न-नइ उते ताज़ो असां वटि छाए ॾह पंद्रहंनि तरनि जा उ ठएल मिलंदा आहिन। पंजे रुपए पंजे रुपए ईअं मिलंदा आहिन ठएल। वंञि पिइदां आहियूं, हर तरह जो शुगर वारन जो, बी पी वारन जो
इह ॿुधायो न पो तव्हांखे पंजे रुपए में पी अचउ।
हां घर में पुराए इओ असांखे न पुरे त वञे पंज रुपया केमल्ह ॿ गिलास केमे हिक गिलास अऊं वरी स्प्राउट्स वग़ैरह बि ठहेल मिलंदा आहिनि उहे बि वठी खाईंदा आयूं उओ बि ॾहे रुप‌ए पंजे रुप‌ए प्लेट।
ॿुधाय
बढ़िया नासतो हां नाश्तो खाइण जी ज़रूरत ई न मां त इअंई कंदी आ। सुबह सुबह इहं ॿ गिलास जूस‌ और हिक ये स्प्राउट्स
तव्हां जे लाए त इहो ॾिसो हिन सेहत लाए बि सुठो अऊं कम पुॼे बि न घर असां त सोचण लीमो पाणी कअण लाही सोचंदायूं केरु थो करे छॾेसि कोसो पाणी ईअं ॾुक पी
न न ईहे त तव्हांखे ॾह शयूं आवला त वैसे बि शरीर लाइ एलोवेरा आवला ॿई ॾाढो सुठा आहिन शरीर लाइ।
त पो इहे हाणे हूअं हूअं किथां आणजन इहे घर थोड़ी न ईअं पुॼे थो रोज रोज ठाहिण।
न त भई गार्डन में हर जॻह अॼकल्ह जिते वॉक थो थिए उते ई सभ शाए तेयार करे खणी था अचनि हुए हूते त हथों हाथ पीसीईंदा आहिन। असांजे साम्हूं मिक्सर में भाई पीसीईंदो आ
अरे बापरे!
दही वड़ा हां हु तरह तरह जा अन। पूरो पंद्रहां जॻहिंयूं पयूं हुंदी तस पंद्रहनि जॻयुनि में अलग अलग अलग अलग जूस पयां हुंदा आहिन। पो पाण‌ई खणो गिलास भरे पाणई खणो हो कोई ॿ गिलास पो दूधीअ जो जेको हिन जो आ लो कीअ जो जूस हे हो याने सभ तरहन जा जूस नीम जो धाणन जो
ॾाढो बड़िया तव तवां वट त ईए।
हा ॿिन जॻहियुन ते मिलंदो आ पर असां त हिन ते वञूं। पो
हा इंंदौर में मुंहिंजी ॾेराणीअ जी धीअ बि पयल आ पर ख़बर कान्हे मूंखे काथे आ।
हा अच्छा
हा
न पर हे जॻह-जॻह अजकल्ह त हु हेल्थ लाइ माण्हू करे ई थो, सुबह सां अहिड़ियूं शयूं त घर में पुॼदियूं ई न आहिन।
न पुॼदियूं ई न आहिन।
त तव्हां नारियेल जो जूस मटाईंदा, पर उहो बि रोज़ न पुॼदो हुते नारियेल जो हिते मिलंदो आ भई पे पेट लाए सुठो आ न अऊ बेल जो बेल जो अञा सुठो आहे बेल जो पी ईंदासीं असां वञी करे उहो बि।
अच्छा हा सुठी ॻाल्हि आ तव्हां वट सुठो थव सभ हिते त कुछ कान्हे एहिड़ो।
न न न आए। हुन खां पो त जेंट्स बि गॾ हले भई ॿिन्हिन जो नाश्तो हीअई थी वञे छूटी। सिधो मंझन जो।
चयव न मस्त बढ़िया पो बाक़ी वॾो ॿिन बबू बि तव्हांजो होॾे थव। कि कंहिंजे लाइ नाश्तो कंदव हाड़े?
हा ही नंढो आ पो हुनखे भई कोचिंग ते वञिणो आहे करिणो आ त पो हुनखे जेको चवंदो आ ठाए ॾींदी आहियां। पो मां वरी हिन सां खावां, त वरी मंझंन जो न वणंदी न। भोग लॻाइणो पवंदो आहे, त वरी मां चां वरी मुंहिंजी छुटी वेंदी। हिनई करे करिणो पवंदो आहे। बाक़ी सुबुह जेको टाइम आहे न उहो सेहत लाइ ॾाढो सुठो हूंदो आहे, फेफड़नि में जेकी एअर वेंदी आहे न शुद्ध एअर उहा ॾाढी सुठी आहे सेहत लाइ।
उहो झूलेलाल मंदिर अथव तव्हां वठ्?
कहिड़ो मंदिर? हा, बिल्कुल असांजे गुरुद्वारे में ई झूलेलाल महाराज आहिनि।